हेलो की हाल चाल
बढ़िया बढ़िया आहँ अपन सुनाउ
हमरो बढ़िआं ओर
सब बढ़िआँ छै बीचमे कतऽ घूमऽ गेल रहि
हम तऽ गेल छलौ हे मिथिला हाट हमरा सबके मधुबनी मे
बहुत बढ़िया ऐखन बढ़ चर्चा छै मिथिला हाट के बहुत सुंदर बनेनेओं छै हँ जे केओ जाइ छै एखन गाम दृस तऽ सब जेबे टा करैया ओहिठाम
हँ बहुत बहुत हमरो सबके दिसन से सभ केओ जेबे करै छैथ बहुत नीक जगह छै बीच में झील छै आर नाव पर सेहो लोग अपन घूमे या ओहिमे ओर एगो भनसा घर छै ओत मतलब जेना हाथ
हँ खाय पियए क खानो रहै छै हँ
ह ओहो चूल्हा पर हाथ से बना कऽ जे हमरा सबके य एगो अथी
आ फ्रेश सब्जीसभ मने एकदम ताजा ताजा सभचीज होइ छै ओइ दिन तऽ एगो अथी देखलियै रील जेका जे माछ तुरन्त सामने मे माइर कऽ जाल खसा क आ तब बना कऽ दै छै
हँ ओर मतलब मकई के रोटी स सब जे होइया बाजरा के रोटी उ ओर ऊ काल काल मड़ुआ के रोटी हँ हँ सब किछु ओत अपने
तऽ छैहे आ जेना अं अं ज्वार बाजरा सब तऽ अपना देस ओतेक नय होइ छै तइओ ओहो रोटी देखलि छ सात सात रंगके रहो छै सैयद
ह बहुत रंग के मखान के खीर सेहो कियकि हमस गेल छलो तऽ
ओ सबसँ प्रसिद्ध चीज ऐछ
बिलकुल बिलकुल हमसभ गेल छलो तऽ खेलो ओतय अपन बैस कऽ बढ़िआँ लागल आ तेकबाद जगह छै घूमे वाला बच्चो सब के लेल छै ट्रेन जेना बनल छै ओइमे बच्चा सब घूमल हमर पु हँ हँ हमर बौआ या तीन साल के ओकरो बड़ मोन लागे छै
स्वभाविक छै
हूं आर ताहिके बाद फेर नौ
सेइ घरक सब गोटा
हँ हँ, हम गेल छलहुँ। ऐ हमर मम्मी जी, पापााजी, हमर हसबैंड आओर हमर ननद आयल छथिन ओहो सभ केओ गेल छलहु हे
ह, एकटा ओहिना जे मने बेसी गोटा समूहमे जये कत तऽ तऽ अ दुगुना भऽ जाय छी कोनो घूमय फिरऽ के मजा असघर जाउ तऽ की गप करू, कि जे देखबो केलों से ब नहि कयल गेल ने, संग मे केओ रहल तऽ बड नीक लागल त जे ह तऽ सुन्दर चकी ज बजी हो सकै छी त लोक स तऽ एकटा अलगे अनुभव होइ छै हँ
से त होइते छै
हँ हँ, संगे जाउ तऽ। हूं, परिवार के संगे ओहिना एक दोसर मुह देक आदा मन प्रसन्न भ जै छै। हं हं
तऽ अहाँ गेलहुँं कि नहि कतहु घुमय लए?
हाँ हम हम हमहूँ गामे आयल रही हँलकि हम, हम ओतऽ तऽ नहि जा सकलहुँ एहि बेर लेकिन जरूर आगू प्रयास करबै जे जाय मिथिला हाठ हमु हँ अहाँ सबके तऽ घरके आसे पास हैत ने, हमरा लेल कनि दूर ब हँ जे द दरभंगा डि डिस्ट्रिक्ट स छियै ने
हँ हँ, ताहि दुआरे। अहाँ सभके कनी दूर पड़ै, हमरा सभके तऽ लगे छै तऽ हमसभ गेलहुँ, हँ
असलस गर्मी बढ़ रहे ने तऽ ती दुआरे हिम्मत नहि कलए बड गर्मी पूरा देह मे हमर घुमौरी ओ तते दाना भऽ जाइ छै निकल के हिमते नहि होय त ओहिस बड्ड गर्मी रहै
ओ, हम नहि, हमसभ तऽ घूमैत फिरैत रहै छी। कतहु-कतहु गेलौं
हँ अं मिथिला हाट नहि गेलहुं लेकिन ओनाहिए किछु से किछ घुमनाइ तऽ भए जाइ छी श्यामा मन्दिर त फालना चिलना ह हमर सबके घर जवालामुुखी छथिन एकटा
हु हु
तऽ ओहो सब मने आगू पाछू लोग घुमे ले छै हमरा सब कुशेश्वर स्थान छै छै। ओहो बड़ प्रसिद्ध छै हँ, एमहरका हूं ऊं देवघर छियै ओ। बैनाथधाम के बराबरी करै छी जेना ओतौ दूगो मंदिर मे ने धागा एना लपेटल छै गठबन्धन जेना महादेव पार्वती के मन्दिर मे त नहि ओतो केल छै
अच्छा, नहि हम नहि गेल छी। से अहाँ कुशेश र ते नहि गेल छी। श्यामा माई मंदिर दिया गेल छी
अच्छा हँ, श्यामो मंदिर तऽ बड नीक छै। ओ तऽ आऔर ओ बहुत पहिलुका बनल छै आ ओतऽ तऽ सात गो मंदिर छै पूरा चारू कात घुमा कऽ
अच्छा हाँ। हँ, हँ हाँ गेल छलियै शामी मन्दिर लेकिन गेल छलियै कनि बहुत पहिले तऽ ओते बढ़िआं जेना हमरा याद नहि अछि अहाँसभ के तऽ नजदीक अछि तऽ अहाँसभ
घरे अछि ओते ने श्यामा मंदिर वाला ओ किला छै, ताइ में घर अ हँ, तऽ हम ओतय गेलहुं तऽ ओतऽ जेबे केलहुँ। कोशिश इएह रहल एक बेेर चलि जाउ तनिटा दर्शन कऽ ले
चलू बढ़िया छै, हम तो करबाक चाही, जेबाक चाही कतहु कतौ घूमय ले। छुट्टी मे तऽ इएह भेल घर आयल लोकग तऽ कतौ कतौ गेल
हाँ अपना दिस तऽ बड चीज छे एखनो घूमय वला समय के आब वैहे छै की जाउ तऽ तते रंग के काज रहल कोनो परोजने मे जाँउ आ घरो बड्ड बन्द बन्द रहैत छै तऽ बहुत साफे सफाइ आधा समय अथी भऽ गेल हमरा सब
हाँ से तऽ भए जाय छै आ छुट्टी मे ओ तऽ कनी भए जाय छै।
भऽ जाइ हाँ तऽ नय उम्हर कनि कम घूमि पबे छीयै एम्हर तेना शहर मे तऽ किछु ने किछ घुम
शहरो मे तऽ अहाँ सब घुमते हयब कतहु ने कतहु कछु ने कछु जायते हैब छुट्टी मे हुॅ हमहुँ सब गेबेलौं छुट्टी तऽ गेलहुँ जनकपुर चलि गेलौं कहियो ओतौ बहुत नीक मंदिर छै जनकपुर मे
हाँ प्रसिद्धे जगह
ओतौ बहुत बढ़ियाँ छै जानकी हाँ हाँ शादी विवाह जे जनक जानकी जी के भेल छैनि से सब छै फेर ओ कुल रोढ़ी वाला बगीचा सब बहुत बढ़ियाँ जगह सब छै धनुष जे तोड़ने छै। खिन से महल
कतौ घूम जाओ तऽ होइ छै कत कते फोटो बटोरि ली कते जमा कली जेना ई केना छोड़ू ओ केना छोड़ू फोटो खिचाबी कतौ नीक लागैत रहै छैयन कतहु घूम फिरऽ जाऊ तऽ एक एक चीज होइत रहै छै मोन मे तऽ याद रहिये जाइ छै फोटो चाहे बढ़बू नहियें देखबै बाद मे लेकिन न ओ जेना आँखि मे या मोन मे ओ बात समैयल रहै छै जे ई
हाँ हाँ आओर अपना सबके तऽ इएह रहैया ने की कतौ जाउ तऽ ढेर सारा फोटए लो खिचलक एना ओना ई देखलौं उ देखलौं
अपने देखबे केलौं आ जे नय एलखिन तो कहियो फोटो देखेबे कि देखब एते हम गेलौं एतऽ हम गेलौं हाँ एकता याद रहत हाँ
सोशल मीडिया के जमाना छै लोग ओइ
ओइ पर देलक हाँ हाँ ओहि दुआरे की ओ समटल रहि जेतै फोटो ते एम्हर उम्हर भऽ जाइ छै आ मने कत कहलियै ओहो बिसरा जेतै तऽ ताहि दुआरे ओहि पर देने छियै ने तऽ ओ अपडेट भऽ जाइत रहै छै न लोक तहु दुआरे बेसी फोटो ओहिपर दऽ देलक जे एक तरहसँ सम्हारल रहत
हाँ आ याद बनल रहल कहियो किछु भेल तऽ देखू खोलू तऽ अपन देखायल तऽ ई रहल की अहि जगह पर गेल छलहुँ देखियो कते नीक छै घूमय के तऽ बाते किछु आओर होइ छै।
सहि कहलिए
आओर हमहुँ सब अपन गेलहुँं कहियो काल एहन नय छै हरदम गर्मी छुट्टी भेल तऽ अपन बच्चो सब के ल के कहियो पार्के वार्के निकलि गेलौं ओकरो सबके मोन लागि गेल बच्चा सबके तऽ पार्क मे खूब मोन लागै छै अपन खेलैत रहल
हाँ तऽ आ घरक पास मे अछि लगमे
हाँ पार्क हमरा सबके घर के मधुबनी मे पासे मे अछि। गंगासागर हाँ ओतौ बहुत बढ़ियाँ बढ़ियाँ चीज सब बिकाई छै जे अपन खरीद घुइमो लिअ बढ़ियाँ से अच्छा तब तऽ अहाँके पर
वेहे गंगा सागर जे पोखरि छौ न ओहि पर एकटा रेस्टोरेंट रहै तऽ पोखरि सुन्दर से देखाइ छलै या नाम बिसैर रहल छियौ ओहिठाम रहे हमर सबके एक छलियै ओ
ठी एगो होटल छै ओते
हँ सायद अतिथिेए नाम छलियै
हँ हँ ह बहुत बढ़िया छै ओतय से पूरा देखाइत रहै छै गंगा सागर
तऽ बड सुंन्दर पूरा देखाय एतेक सीन सुन्दर फोटो हमरा लग छै कएटा
हँ से तऽ बहुत बढ़िया नीक छै जगह छै आब की भेलै आओर बढ़िया भऽ गेलैय न धीरे धीरे सब किछ बढ़े छै तऽ घूमेके के मजा आओर जादा भ
सही सही छै अहुना कनि घर स निकलि जाउ ने तऽ मन कनि फ्रेश भऽ जाइ छै क दिन फेर अपन हँ एके जगह र त मन हँ छ भ जाइ छै ने एके काज एके चीज तऽ कनी जरूरी होइ छै दू मने पन्द्रह दिन बीस दिन महिना दिनमे एक बेर कतौ निकलिजौ दो चारि घंटा ल तऽ बच्चो सब तऽ कनी मोन चेंज लागल छै हम घूम गेल रही
ह ओना तऽ हमरा कत
इ के अी मे तऽ बच्चा सब के कहाँ टाइम भेटैत रहै छै आब ओकरा छुट टी के हिसाब सँ जाउ तऽ साल भरि इन्जार करैत रहू गर्मी छुट्टीेक
हँ हमहुँ सब ताई निकलि जाइ छिय अखन हमर बौआ छोट य न तऽ एखन तऽइस इकुल छै ने ओकरा तऽ अपन निकलि गेलो
हँ तें एखने घूम होइया हमहूँ सब त एना मने ओहिसँ पहिले बड जगह गेलिय घूम
आ जहनसँ बच्चाभ इसकुलिंग हुअ लगलै तहन तऽ ओकरा स्कुल के हिसाब से छुट्टी छै गर्मी छुट्टी आ ओहि गर्मी छुट्टी कोनो बियाह परयोजन भऽ गेल ओतय चलि गेलहुँ तऽ मुश्किलसँ निकलि पबैत रहै छै खाली घूमयवला
हँ हँ तऽ अहाँसभके तऽ बाहर छियै तऽ गर्मी छुट्टीमे घरो आबैत हयब
वेहे हँ हँ गरमी छुट्टी गोटो घर चलि गेलों गोटे एहि ठाम बियाह हे शादी शहरे मे मने किनको भए गेल पारिवारिक तऽ तहि मे नहि जाय पेलहुं तऽ मुशकिले रहै छै गर्मी छूट टी मे निकलि पबै छै पैघ बच्चा भेलासँ तऽ अहुं सबके एखने घुमा लेब जते से घुमि लेब फेर जे इसकुल होइ छै तऽ ओहि हिसाबसँ ओकर प्रोजेक्ट छै तऽ ओकर ट्यूशन छुट जेतै तऽ एना एना बड़ बात हो जाइ छै
ह ह से तऽ भऽ जाइ छै बहुत बात भऽ जाइ छै लेकिन हम तऽ कहब एक बेेर हँ एक बेेर अहाँ आउ तऽ हम तऽ कहब मिथिला हाट जायब बहुत
जरूर हँ ओहो कोनो कहैके बात छै जहने मौका लागत जरूर जायब बड नीक देख देख के एते मन ललचाई छै कि देख
ह हँ कियकि बड़ मोन लागत एबै ने तब आब सब परिवार अपन मिल क आयब बढ़िआं जेना नीक लागत बहुत बढ़िआँ जगह छै
और की सब छै अगल बगल अहाँ के घर के आसपास घूम वाल्ला जगह
हमरा सबके घरके आसपास इएहे मधुबनी हमर सासुर भऽ गेल राजनगर तऽ ओ ओतऽ छै राज पैलेस छै ओतऽ गेल हँ राज पैलेस हँ राजा के महल सब जे छै उम्हरे गेलौ हमस घुइमि लेलहु कहियो काल के ओतौ बहुत नीक मंदिर छै नौलक खा नौलाख के मतलब महल छैन महाराजा के हँ हँ ओतौ काली जी के मंदिर छथिन फेर एगो कामख् ख्या मंदिर छथिन फेर दुर्गा जी के मंदिर सेहो छथिन और नलखा जे मतलब राजा के महल छै न लाख के से सब छथी ओना तऽ आब की कहै छै से अथी भऽ गेलैया ओते मतलब नै भऽ पाबै छै मेंटिनेंस जेके वजह से ई खैस रहल छै
कनि हाँ भ गेलै कनि ध्यान देतै लोगब त ठीक भऽ जेतै तखनो बड नीक छै हँ कहै छै हुॅं टूटलो हथसार तऽ न घरक सांगर तऽ सएह छियै राजा सबके महल ओ टूटलो बिखरलो छै ने तऽ देखयमे आकर्षके दै छै
हुंंऽ
हमर सब केघरसँ छै तऽ देखयमे
मतलब एक जनवरी के जे नया साल होय ओय में एत्तेक लोक आबे छै पिकनिक मनबय के लेल बहुत
हुॅं
एकदम पुरा भीड़ लागल रहै छै पे बहुत लोग रहै छथिन हँ हँ उगना महादेव तऽ छेबे करथिन हुनकर तऽ प्रशंसे छैन हमसभ तऽ जै बेर सब बेर जाइ छी हर महिना ज आं हम्मर हमर मायके से कनि नजदीक छथिन त हम जहिया मायके गेलहुँ ओत गेबै केलों दरशन
नहियर कोन गम हँ जै दिऔ नाम नैहें कहियौ
बेलाही माायके हमर छय तऽ ओतऽ हम गेबे केलहुं जहिया गेलहुं से ओत स नजदीक होइ छै तऽ सब केओ मिल के अपन माँ सब गेलैथ पपा सऽ पर सभ केओ बढ़िआं जेना गेलहुँ आ ओतऽ घुइम केऽ एलौऽ बड़ मोन लागल कियेकि स भगवानके ओतय जायमे तऽ दम शान्ति महसूस होइ छैना ना नातै द्वारे
सुन्दर ततेक रहै छै जे ओय में पार्क जेका ओहो देख देखियौ ह पूज पूजा दर्शन
पहिले एत्ते नै छलय आब ओतौ मतलब गेस्ट अतिथिसभ जे एथिन तिनका लेल रहयके लेल व्यवस्था था बनायल जाइ छैन सबटा
हुॅं
हुंऽ सभटा बढ़िआँ कयल जाइ छै तऽ नीक हेतै तब अओरर लोक भीड़ बढ़तै बढ़िआँ कुछो भेल जेनाकि महादेव के तऽ ओहिमे बहुत भीड़
हँ कोनो मने खास दिन जेना शिवरात्रि होइ छै कि हं चतुर्दशी होइ छै तऽ ओहि सब दिन